हेलो की की हाल छौ
ठीक छै
की करै छ
किछ नाए अखने पढ़ि कऽ उठलहुं है
अच्छा कथी सँ पढ़ैत छे
अ बहुत चीज पढ़ैत छि जे अथी फिजिक्स सँ पढ़ैत छि रसायनिक शास्त्र प पढ़लहु हैं आए
अच्छा पढ़ै मे मोन लगै छौ कि नाए
हँ मोन लगै छै
नीक सँ पढ़ एग्जाम सब निकाले
और कह और की सभ करै छै
और किछ नाए बैसल छि अहाँ कीसभ करैत छी
हम नहि किछ घूम रहल छी तते गर्मी छौ ने घूमें छियौ
ओ कतहु घूम लए गेलहुँ है कि नाए कतहु घूमय लए गेल छलहुँ कि नाए
घरे पर कतय जायब घूमे ल घरे पर अछि
ओ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
हँ खेनाइ पिनाइ तऽ भए गेलो अखने आम खेने रहि यउ आ कनि कुरकुरे आन कऽ खेलो है तू की खेला हैं
हम हुँ अखने बादाम बादाम आ गुड़ खेलहुॅं है
अच्छा बॉडी बनो खूब
हँ बॉडी बनबै छियै
हँ और कह पूरा दिन की सब केल है आए
किछ नाए बैसल छलै
अच्छ पढ़ाइ लिखाइ चललै
हँ
चल और स्कूल हम हम तऽ किछु नाए कनि मनी दीदी सबसँ बात केलियौ आ भरि दिन इम्हरे उम्हर में छियो आ पढ़लियों कनि देर तै के बाद से इम्हरे आम्हर मे छियौ
सोचलियौ कनि तोरा फोन करियौ आ कनि गप करियौ मोन छैला कते दिन छ तोराासँ गप करे के तऽ फेर आए तोरा फोन केलियो आ गप करै छियौ
ओ
और बतऔ और की हाल चाल छौ
ठीक छै
कतहु जेमे कि नाए घूमै फिरै लए एहि बीचमे हमरो ठीके छौ कतहु गेल रहै ए बीचमे घूमए लए
ह गेल तऽ छलहुँं है
अच्छा।
भूतनाथ।
अच्छा भूतनाथ गेल रहे मंन्दिर तऽ बड़ निक छै, भूतनाथके। नीक सँ घुमलै न।
हँ।
चल तहन तऽ ठीक छै, घुमल फिराल। घुमलै फिरालसे कनि मोन दोसर रंग हेतौ।
हँ।
हँ, दसटा लोको सँ भेंट करबही ने तऽ मोन दोसर रंग हेतौ दोस्त महीन छौ कि नहि।
नहि। एकोटा नहि न।
अच्छा। चल नीके छै, दोस्त बहिन नहियो रहलासँ पढ़ाईमे अपन फोकस रहतौ पूरा। पढ़ाई पर जोर दाहि। खूबके पढ़ आ मम्मी पापाके नाम रोशन कर।
हँ।
आओर कह झोक तोक नहि ने आबै छौ।
नहि, नहि।
मूड ठीक कऽ कऽ रखने रह दिमाग शान्त रहतौ तहने पढ़ाई हेतौ। दिमाग जे गरम कऽ लेबही तऽ पढ़बही केना।
हू, तोहर दिमाग शान्त छौ न।
हँ, हमरो दिम हमर दिमाग तऽ अखन शान्ते की करब बड़की बहीन छियै। तऽ शान्ते रहबा कऽ रहऽ के पड़त ने।
हँ।
आओर कह कतऽ कतऽ घूमल छै तू।
बहुत जगह घुमल छिये। एकादश रुद्र गेल छल कि नहि।
एहि बीचमे तऽ नहि गेल छियऔ लेकिन गेल छियौ एकादश रुद्र ओहिमे एगारहटा महादेव छथि। थून रुद्राभिषेक सभ भेल छलो सोमदिन। तऽ रुद्रा अभिषेक सभ केलियौ ओ ओहिके बाद। फेर ओतऽ भंडारा भेलै। पूरी सब्जी और पायस खेलियौ खूब निक सँ। ओहिके बाद अपन गाड़ी सभसँ गेल रहौं तऽ फेर अपन सभ परिवार अपन गाड़ीमे बैस कऽ आबि गेलहुँ। बुढ़िया बाई मन्दिर गेल छलऽ ने।
ह, गेल छै बहुत सुदर मंदिर अछि। ओतय महादेवोके मन्दिर छै। ओर दुर्गजीके मंन्दिर छै आऔर बहुत भगवान भगवती के मंदिर सभ छैन।
तहन तऽ तू घुमि लेने छै हम एखन तक बुढ़िया बाई मन्दिर नहि गेलहु हे लेकिन एकादश रुद्र गेल रहौ ओत तऽ बड्ड निक लागल।
हम एकादश रुद्र गेल छी।
हँ।
हू। ओतौ गेल छलौ हे बुढ़ियो बाई मंदिर गेल छलौ हे दुनू तऽ सटले छै।
हँ।
हूँ
आओर कही आओर सब बढ़ियां छौ
हँं आओर सब बढ़िआं छै
तहन आब आगाँ की हेतै पढ़ाइ लिखाई चलै छै न
हँ चलै छै
खूब क पर खूब मेहनत कर आगा अपन भविष्य बनाउ की के तैयारी करे छे एखन तू
अथीके इंजीनियरिंग करै छी
अच्छा चल भगवती करथुन भऽ जाउ खूब मोन लगाकऽ दिन राति एक कऽ कऽ पढ़
हू अहाँके भगवती अहाँके भगवती गीत सब नीक लगैया कि नहि
हँ हमरा भगवती गीतसभ तऽ बड नीक लागैए ताहिमे खास क दुर्गा पूजा जे आबैत छौ ओ सबके गीत सुनयमे हमरा बड्ड नीक लगैया दुर्गा पूजा तऽ तोरा नानी गाममे होयत हेतौ
हँ होय छै
जाय छ‌ए दर्शन करै ल भगवती के की
हँ अष्टमी नवमी के जाय छी
अच्छा कए जगह होय छौ दुर्गा पूजा नानी गाँवमे
अ तीन जगह
अच्छा अपन जाइत छँ भेँट दर्शन कऽ कऽ मैयासँ अपन आबि जाइत छ‌एं
हँ मेला तेला घुमलहुं मेला तेला लागल रहले खाय पियैवला रहै छै तऽ कनि मनी खेलहुँ पिलहुँ आ फेर तऽ फेड़ आबि गेलौ
हँ मेला मे तऽ नीक लगिते छै
ह अहाँ सब दिसलगैया कि नहि दुर्गा पूजाके मेला
हँ हमरो इम्हर हमर गाममे तऽ बड नीक बड्ड अथी प्रसिद्ध छथिन दुर्गा महरानी आ बड्ड सुनै छथिन तते सुन्दर लगतौ मूर्ति जे मत पूछ
हँ
आब खूब मेला रहै छै खूब खाय पीबे के सामान सब हमसभ खूब खेलौं पिलौ घुमलौ फिरलौ नौमी दिन बली प्रदान होय छै ओ सब देखलौ अष्टमी दिन खोंइछ भरायल मम्मी सब खोंईछ भरलक तऽ खोंईछ भरलक एतो भरलक दू दू जगह छथिन दुर्गा जी तऽ ओतौ खोंच भरै छै तऽ ओतौ गेलौ दर्शन गेलौ घुमलौ फिरलौ फेर राजनगर मे होय छै हँ तऽ ओतौ गेलौ घुमलौ
हु
ओतुका तऽ दुर्गा पूजा होय छै ओ तऽ बड्ड नीक एकदम एते पंडाल सब लगै छौ जे मत पुछ
ह राजनगर पैलेस मे की की अछि
मत पूछ हाथी घर छौ बड़का बड़का अथी घर सब छै फेर मनोकामना माय मंदिर छै काली जी के मंदिर छौ खूब बड़का ग्राउंड सब छौ खूब घूमैय में बड मोन लगै छै फेर ओते जी एन कॉलेज जाहिमे हम एहि बेर नाम लिखेलौ हे हँ तऽ हम ओतऽ सँ आउ ग्रेजुएशन करऽ आ खूब नीक काॅलेज सँ च दुकान सब खूबे छै ओतऽ किछ के कमी नहि छै बहुत तऽ जेबही ने तोरा अलगे सुकून मिलतौ गेलै हें कि नहि एको बेर
हँ गेल छी एक बेर
अच्छा और जैहें घूमिहे फिरहें नीकसँ जेबही तेबही तऽ अपने नीक लगतौ
हूंम्म आ ओतय गेल छी दरभंगामे श्यामा माइ मंदिर सब
दरभंगो श्यामा मंदिर गेल छी मनोकामना मंदिर बड़ी बड्ड भयंक भव्य छथि छथिन काली जी श्यामा माय बड्ड सुनै छियै। थिन आ मनोकामना मन्दिरमे पहिले जमानामे लोकसभ अपन जे मनोकामना रहै छलै से लिख दै छलै तऽ पूरा होइ छलै लेकिन आब तऽ मनोकामना मन्दिरमे से नहि होइ छै लिखलाहा तऽ पूरा नहि होइ छै लेकिन बड्ड भव्य छथिन भगवती नहि बड्ड भयाबह हँ बड्ड भयावह छथिन आ ओहि के अन्दर मे एल एम एन यू कॉलेज भऽ जाइ छौ
हूंम्म
सबसँ अखन जे पैघ छौ ओ ओहि के अंन्दर मे ने राजनगर सब मे आबे छै कॉलेज सबसे बड़का ब्रांच वएह छै तऽ ओ काॅलेज छौ खूब ओतऽ अपन लोग घूमल फिरल कॉलेजो केेलक सब के डिपार्मेंट सब अलग अलग रहै छै अपन घूमल फिरल मोन दोसर रंग होइ छै
ओ मधुबन मधुबनि मे छै ने कालीजी मन्दिर
हँ मधुबनियों मे छौ काली जी मंदिर बड़का बाजार सब छौ ओतऽ तऽ मत पूछ कपड़ा सब छौ सस्ता सस्ता तते छै ने ओतुक्को हमरा छलए कबुला रिजल्ट निकलल ह जायब आब एक दिन भेट घाँट हेतनि भगवतीसँ
ओतौका तऽ पूरा अथी हटा देने छै ने
हँ तऽ हँ तऽ ओतय से जे हटा हटा देलकै तऽ फेर अथी मतलब दोस दोसर जगह मे दोसर जगह मे ओत बजार लागि गेलै
हूंम्म
हँ तऽ ओतऽ अपन होइ छै
हूंम्म
हँ
तहन कहू आब खेनाइ पिनाइ काज ताज करै छी कि नहि अहाँ
हँ हमरा तऽ बहुत काज रहैये पूरा दिन काजे मे रहै छी ऐँ उठै छी भोरे भोरे उठै छी भगवती घर सब निपलौं झाड़ू ताड़ू लगेलौं ओहिके बाद कनि मम्मी साथे इम्हर इम्हर हाथ बटा देलियनि ओहिके बाद फेर जे खाना ताना बनबै ओसभ तऽ मम्मीए बनबै छथिन इम्हर छोट मोट काज हम कऽ दै छियनि
अहाँके मम्मी कहैत छै जे हमर बेटी किछु करबे नै करै छैथ
आ माय सब जे कहि देतै जे हमरा बच्चा काज करैये तऽ नजैर लागि जेतै ने तैं नै कहै छै
हँ तहन हू
तहन तऽ सभ बढ़िआँ छै अहाँ अखन कतय रहै छी
गाँवेमे
अच्छा
हूँ
चलू तहन तऽ बढ़िआँ अए गावेमे रहू आरामसँ पढ़ैत रहू आइ काल्हि तऽ मोबाइल के जमाना आबि गेलै मोबाइलसँ पढ़ैत रहू
कनी गेल छलौ घूमेय फिरे ले एग्जाम देला ओके बाद गेल छलौ घूमय फिरे ले तकर बाद आब त फेर घरेपरसँ पढ़ाइ होइ छै
हँ होयइते छै कनि लोकोग अपन घुमि फिर लेलक मन दोसर रंग भऽ जाइ छै
हू
हू
तखन कहियो ओर की करै छी
एखन तऽ किछ नै कनि घूमै छी दरवज्जा परर एकटा कुकुर अई ओकरे साथे खेलााय छी कुकुर हमर बड्ड नीक अई
ओ
हँ बड कुकुर हमर एते नीक कुकुर यय जे ओकरा हम एक बेर कहबै बैस तऽ बैस कियो अंठिया आदमी हमर घर पर नहि आब सकैया ओ कुकुर एत्ते अथी अछि हँ
आहा के चिनहि ये कि नै
हँ हम रा बहुत नीक जेना चिन्हैया बल्कि ओकरास हमरा एते डर होइया कियाकि आबुझ ते छियै जानवर छै ओकरा जे खोइल देबै तऽ ओ देह पर तऽ देह पर कूदऽ लगै छै तय दुआरे
ओकरा नाम की रखने छियै
ओकर नाम हमसभ रखने छियै हैप्पी जेहने नाम छै तेहने ओ हरदम खाइया माछो खाइया मौसो खाइया मुर्गो खाइया अं्डो खाइया आ ओना हर दिन तऽ अखन खाइया अपन दूध तूध दूध रोटी खुआ देलहुँ पैन तैन पिया देलहुँ सएहसभ
ओ
कुकुर जे कहबै से बहुत अखन चारि गो पाच गो बिलैरो बचा देलक के से बच्चा सब जे देखबै तऽ सुन्दर लागत जे मत पुछू
हँ हमस तऽ खूब